हेलो
हँ सखी
हँ की हाल चाल
बस ठीक छियै अहाँ अपन कहू की हचा हाल चाल छै
नीक छै सभ की कऽ रहल छियै हँ सब नीक छै
नय किछ नय अभी चाय पियै छियै
हँ
आब तटा साँझ बाती केँ समय हेतै नऽ तऽ हम सोचै छलहुँ कनी चाय पी लै छियै आ दू चाइर टा बर् तन छै तेकरा धो धा कऽ हटा लै छी चाय पाइन केँ बर्तन छै से धो धा केँ हटा कऽ आ तखन ए दे ए साँझ बाती करब अहाँ की करै छियै हेलो
हँ
हँ सखी अहाँ की करै छियै
कुछ नय हे बच्चा तऽ गोदीमे लेल छियै
अच्छऽ बौआ कनिक तंग करै छै नऽ हँ आइ काइल केँ बच्चा सब केँ तऽ रहबे करै छै सभ ठीके छै आइ काइल केँ बच्चा तो असगरे जे रहै छै परिवारमे आ बच्चा सभ से कहियो कि माय केँ छोड़बे नय करै छै खाली चाहे छै कि मायके कोरा मे चढ़ केँ बैसल रहू हुँ
हम कहै छियै सखी कि हमर बेटा केँ अहाँ आज जन्मदिन छै
अच्छा बड नीक बात छै बौआ कतेक साल केँ भए गेलखिन आ
तऽ हम सोचै छियै कि कैसे मनाउ
अच्छा कहू ने पहिले बौआ केँ कतेक साल भेल छै
अभी तऽ पहला साल कम्प्लीट होइ
अच्छा ई पहिले साल छैय अ
एक घरमे मनाउ ने होस वहाँ रेस्टोरेन्टमे मनाउ
अहाँके देखियौ ए एतेक एतेक महँगाइ ऐछ कि देखियौ अहाँके जे बजट कहैए ओहने काज करू अभी देखियौ बौआ छोट छै हुनका तऽ पता नय छै लेकिन देखियौ आइ काल्हिके की फैशन छै कि पहिल सालके जन्मदिन आदमी सब नीकसँ मना दै छै आ फेर देखियौ फिर अपन लोग हित कुटुम्बके ब बुला ल कऽ आ सभ साल बनबैत रहै छैय तऽ अहाँके अगर इच्छा ऐछ तऽ अहाँ नय ज्यादा काज कर सकैत छी घरमे तऽ एक काज करू कि पूजा पाठ कैर लिअ जाकऽ मंदिर मे आ रेस्टरेंटमे जाके जे अहाँके सभसँ हित होय ओकरा बुला लिअ बजा लिअ सबके आ ओतेक एकटा केक काट कऽ आ अपन खान पियन करबा दियौ ओते
हमे सोचैत छियै कि फर्स्ट टाइम छै तऽ तनी बढ़िआँसँ धूमधामसँ मनाउ
हँ इहो नीके सोचैत छथिन हँ लेकिन हम तऽ कहैत छलो कि अहाँके बजट जे कहैये अहाँ ओहने काज करू बुझलिए
मने बजट तऽ ठीक छै मने अभी ओसे स्थिति ति खराब नय छै बढ़िआँ छैय
नय नय स्थिति के कोनो गप नय छैय देखियौ ई सब बात मे आदमी स्थिति नय देखै छै
मौसम के लैके कहै छियै ने अभी बारिश के मौसम छै अहाँ घरमे एतेक गंजन हो जाइ छै घ घरो गन्दा सन्दा हो जाइ हइ छैय से से कहै छियै
हँ तऽ से तऽ बात छैहै अहाँ अकेला छियै असगरे में छियै तऽ देखियौ अहाँ घरके काज करब कि सजेबै धजेबै कि बच्चा सब के देखबै कि खाना
जे मतलब होटल मे तऽ बैलून उलसून सब सजल रह छै ने झालर उलर से हेलो हेलो
आँ
हेलो
हेलो कहलियै कि अहाँके सास नय अऐथिन सास माय सभ अबथिन ने
हँ हँ सब रिश्तेदार अवैयछै सबके आमंत्रण करे ल द छै छीय लेकिन लास्ट मे एगो अपनेके भूल रहले से सब फोन करलियै
नय नय कोनो बात नय देखियौ हमसभ तऽ सङ्गी साथी छियै ने हमसभ तेक बात के नय धरे छियै बुझलियै जेतेक आदमी परिवार सब में पकड़ के चले छैय उतना संगी साथी में न चले छैय हमरा एक बार अहाँ हकार दे देलियै बस को बुझियौ कि हमसब आइब जेबै ओकरा लागी कोनो दिक्कत नय छै बुझलो हँ ई छै कि अगर परिवार सब आब छथिन तऽ देखियौ सबटा काज तऽ ओ सब भी सम्हार लेथिन अहाँ जे बते हँ बतयबय नै अहाँक बता देबय कि ई ई काज छैय तऽ देखियौ अहाँके भौज छथिन माय छथिन सास छथिन आ दियादिनियो आबै छै की
हँ हँ।
तऽ ओहो छथिन। तऽ चारि चारि टा जे औरत रहत तऽ अहाँके देखियौ घरके काज तऽ भइए जायत बुझलहु आ जे रहत छोट बड़ से छूटल बढ़ल काज से अहाँ कर लेब तो भए जेते अहाँ के घरो में बड नीक से काज भय जेते आ कहबे तऽ हमस भी टाइम से आबि जेबै
हँ मने हम सोचल छियै कि भोरे भोरे सत्यनारायण भगवानके कथा
अच्छा ठीक छै बड सुन्दर हँ हँ हँ
त साँझमे छोटेगो कार्यक्रम करि देबै
हँ जे अपन हित कुटुम्ब सब छथिन से हँ हँ हँ नहि नीक सोचलने छियै बड्ड सुन्दर सोचले छियै अहाँ
बस इएह छै कि मुद्दा अपन जड़ी नहि बिसराय
नहि देखियौ हँ ओ तऽ बात छैहे नहि ओ ओहन कोनो दिक्कत नहि छै अहाँ जे कहबै तऽ हम सब ए भोरे मे आके अहाँके काज निपटा देब लेकिन देखियौ अहाँके सब पर परिवार आबिते छथिन तऽ ओसभ तऽ करिए देथिन अहाँके काज तऽ काज लेल तऽ कोनो दिक्कत आब नय अछि आ जे छै मैटर से बस ओतने कि अहाँ ए ए सब अ कोन कोन चीज खिलेबै कि कोन की किछु करबै तो भोजन पानी के व्यवस्था करबे आ कि डब्बा सिस्टम करबे पैकेटके
नय नय नय मने नास्ताके भी व्यवस्था रहै ओर खानाके भी दुनू
अच्छा मतलब
त शुरूमे केक कटिंग होतै न केक कटिंग शुरूमे
हँ हँ
तऽ सोचले छिय केक डाल डालके सभके नास्ताके डब्बा द दैबे
अच्छा ठीक छै जे ओहन नय छै अपन मतलब कि खूब हितमे नय छै हुनका पड़ोसी सब का हँ हँ ह
खाना पीना होइ अउ का हँ नै नै बीस प हो जाए
अ बीस पच्चीस परिवार तऽ छेबे करियै तब तऽ बड भारी अहाँके करे पड़त
बीस परिवार मतलब देखियौ सौ आदमी के तऽ खाना अहाँके बनबे पड़त हँ तऽ ठीक छै कोनो बात नय ओतना तक तऽ हमसभ भी सम्हार देब एहन बात नय छै पूरी उरी तऽ हमसभ भी छान देब आक बुझलहु ओहि लागी कोनो दिक्कत नय छै।
हमर सासुर माँ कहैत छथि भोर मे सभ सँ पहिले बाबूके उठाके आ तेलु उ न लगाबेलहुँ काहे कि हमर सासु कहै छथिन जे जन्मदिन अ तेल लगइसँ आयु वृद्धि होइ छै।
अच्छा हमरा नय छै बुझल हमरा ई नय बुझेल अछि सखी हम सब ई नय काज की केलहु हन हम सभ तो बच्चा सब के उठाबे छियै तेल पानि केलौं आ जल्दी जल्दी नहा धोआ कऽ आ मंदिर लए गेलौं मन्दिरसँ पूजा पाठ करा के लए लेलहुँ आ फेर जे रहै छै साँझके व्यवस्था से सब काज करबा दै छै सब बड़का सब जे रहे छै सबके पैर छुआ देलौं सब आशीर्वाद दैलैथ बस एहि सब काज। करे छी हम सब उपटन नय लगेेले छी कभियो।
ओ पता नय फिर फेर ओहे कहै छथि ई तऽ। पुराना मतलब पुराना नूग स।
अ तऽ देखियौ भए सकै छै कि हमरो सास के नय बुझल अछि हो सकै। छै कियेकि सब देखियौ सब गाम ग्रामके अपन अपन वाणी होइ छै। अपन अपन पानी होइ छै आ अपन अपन कहानी। होइ छै बुझलियै पाँचे कोस मे वाणी। मतलब पाँचे कोष मे आयं वाणी हमर ससुर कहै छथिन ई बला कहावत कि कोसे कोस। पानी बदले कोसे कोस वाणी। कि पाँच कोस चलबै ने तऽ अहाँके बोलियो। चारी बदल जाइ छै आ पा पानि के जे स्वाद रहै छै उहो बदलि जाइ छै।
ओ आ ओहोमे कहै छथि कि मने नहा उहाके
हँ
आओर फेर उहे कुर कुर्ता पैजामा
हँ हँ हँ ओ तऽ देखियौ अप्पन सब के संस्कार छै। ई सब तो अपने एं। हिन्दू धर्म मे पहिरबे करै छै धोती कुर्ता कुर्ता के ई। पैजामा कुर्ता के बच्चा सबके नीक लागे छै खूब सुन्दर दिखथिन हँ।
हँ वहै कहलथिन की फेर पियर रंग के कुर्ता पजामा पहि पहिरा कऽ पियर बृहस्पतिके रंग विद्या ज्ञान के प्रतीक छै आ माथा पर चन्दन के टीका गला मे तुलसी के माला। कुलदेवता घर मे दीप ई सभ जराबे के कहै छथिन सास सभ।
आय तो देखियौ जे अहाँ के घर परिवार के जे नियम छै से कर लेबै अहाँ देख। नय काटबै कियेकि देखियौ कोइओ सास माय जे कहै छथिन से। किछ सोच विचार के कहै छथिन आ कहल जाइ छै कि जे बड़ा। अंय आदमी कहै छै बुझलों से रहै छै कि आशिर्वादी रूप मे रहै छै। आ उ तो दादी छथिन कहल जाइ छै कि मूल से ज्यादा सूदे प्यारा होइ छै। तो केतनो हेतैए तऽ बेटा से जादा प्यारा तऽ पोते न हेतै।
उंम्म कहैत छथिन कि मने केक कटिंग से सुर पहले दही चीनी खियाबे के।
हँ उहो ठीक छै कोनो दिक्कत नय छै देखियौ कोनो भारी या विशेष के तऽ ओ कहै नय छथिन। नीके गप्प कहै छथिन देखियौ हम सभ कहियो शुभ कार्य करै छी तऽ ए। दही चीनी बिना तऽ कोनो काज करै नय छी। कतौ जयबो करै छी या कतौ एग्जामो दैय छी तऽ दही चीनी तऽ खयबे करै छी। हँ तऽ नीके कहै छथिन हँ ठीक छै।
कहै छथिन की स्वस्तिक बना के आ बर। बीचमे एगो बड़ दिया जै साल रहै छै मने तऽ हमर बेटाके तऽ एक साल भए छै। तऽ पड़का दिआ बीच में जला केँ रखै। आ घर केँ जे सबसे बड़ा सदस्य छै उहे जलैब
अच्छा अच्छा आयु वृद्धि लेल हँ उऽ कहियो तऽ। एकटा आशीर्वादी छै हँ नै नीक छै। ई सब तऽ बड सुन्दर गप्प कहै छथिन लेकिन आहाँ केँ सास अहाँ केँ सास केँ तऽ लगैया बड। ई एम बुद्धि छै ई सब में।
मतलब संस्कार केँ जड़ी रहै छथिन आगे।
हँ सही बात छै ई सब चीज संस्कारे वाला बात छै। कि उऽ एकदम जुड़ल छथिन अप्पन ए जमीन सँ।
हँ कहै छथिन दीप जराउ आ आयु बढ़ाउ ई सन्देश तऽ नीक छै।
हऽ हऽ सही बात छै।
हम सोचै छी सखी उपहार में अपन बेटा केँ का देब।
हे देखियो आब तऽ सोना चाँदी बड महंग भेले। लेकिन की करबे। अ बच्चा सबकेँ देखियौ एकटा नाम निशानी दे देबै न तऽ बड सुन्दर रहत। एकटा नै होइ छै न तऽ हनुमानि ए बना कऽ दऽ दियौ। बच्चा केँ नजरो गुजर स बचैत हँ।
देब कऽ कहली सखी का
हनुमानी। एकटा हनुमानी केँ लॉकेट लऽ लिअ आ बच्चा केँ गला में पहिरा दियौ। बच्चा केँ नजर गुजर भी नै लागत आ देखियौ एकटा रहबो। करत बौआ केँ गला में सोना रहतै तऽ पूरा शरीर शुद्ध रहै छै कहल जाइ छै कि शरीर मे एक ना पहिर केँ चाही।
अच्छा ठीक हइ सखी तऽ शाम में जरूर आबव ठीक।
हँ ठीक छै सखी हम ऐब ठीक छै हँ।